हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै नऽ
सब ठीक छै
आइ हम एकटा विषय पर बात करत चाहैत छी
ठीक छै
हेलो कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे पहिल बेर बैंक मे अपन बचत खाता खुलबाक अनुभव हमरा लेल बहुत महत्वपूर्ण आ सीखसँ भरल अनुभव रहल
बिलकुल सी कहलियै आजुक समय मे बैंक खाता केवल पैसा रखबाक अस त नहि बल्की आर्थिक सुरक्षा आ भविष्यके योजना बनबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम बनि गेल अछि।
हँ बिल्कुल। पहिने हमरा लगैत छल जे बैंक प्रक्रिया बहुत कठिन होइत। मुदा जखन स्वयं बैंक गेलु तखन बुझबा मे आयल जे सही जानकारी रहला पर सब काज सहज ढंग से भय जाइत छथि।
सच कहू तो बहुत लोक केवल जानकारी अभाव मे बैंक जाय से घबराइत छथि। जबकि बैंक कर्मचारी सेहो आवश्यक मार्गदर्शन करैत छथि।
बिल्कुल। जखन हम बैंक पहुँचलु तखन बहुत लोग अलग अलग काज लेल लग कतारमे ठाढ़ छला। क्यो जमा करबाक लेल आयल छल तऽ क्यो निकासी आ अन्य सेवाक लेल प्रतीक्षा करैत छलाह।
ई दृश्य अधिकांश बैंक मे सामान्य होइत अछि। क्यूंकि प्रतिदिन हजारो लोग बैंकिंग सेवा लेल आबैत छथि।
हँ तकर बाद हम जानकारी काउंटर पर गेलु। आ विनम्रता पूर्वक खाता खोलक पर प्रक्रिया पुछलू
तखन निश्चित रूपसँ कर्मचारी सब अहाँके आवश्यक दस्तावेज आ परिक्रिया विस्तार से बुझौने होयत।
हुँ बिल्कुल हुनका लोगिन आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो हँ सचराक आवश्यकता बतौलिन आ आवेदन पत्र भरबाक तरीका सेहो समझौलीन
सही जानकारी भेटला जे से अधिकांश क्लच बनी परेशानी के पूरा जाइत अछि।
बिल्कुल आवेदन पत्र भरैत समय हम प्रत्येक जानकारी ध्यान पूर्वक लिखलू ताकि बादमे कोनो प्रकारक त्रट्रूति नहि रहि जाइ।
ई बहुत नीक आदत अछि क्यूंकि बैंक सम्बंधी कागजात मे सही जानकारी देनाइ बहुत आवश्यक होइत अछि।
बिल्कुल दस्तावेज जमा करबाक बाद अधिकारी सब सबटा जानकारी जाँचलनि आ किछु आवश्यक प्रश्न सेहो पुछलनि।
बैंक हमेशा ग्राहक पहचान आ जानकारी के सत्यापन करैत अछि। जाहि से भविष्यमे कोनो समस्या उत्पन्न नहि हो।
हुँ बिल्कुल तकर बाद हमरा पासबुक खाता संख्या आ ए टी एम कार्डक प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी देल गेल।
आजुक डिजिटल युग मे बैंकिंग सेवा बहुत आधुनिक गेल अछि। जाहि से अधिकांश काज घर बसलो सम्भव जाइत अछि
हँ हमरा मोबाइल बैंकिंग यू पी आइ आ ऑनलाइन लेनदेनक बारेमे सेहो विस्तारसँ जानकारी भेटल।
ई जानकारी आजुक समय मे बहुत उपयोगी अछि क्यूंकि अधिकांश भुगतान अब डिजिटल माध्यम से होइत अछि।
बिल्कुल एहि अनुवसँ हमरा बुझाबामे आयल जे अपन कमाइ सुरक्षित रखबाक लेल बैंक बहुत विश्वासनीय माध्यम अछि।
बिल्कुल नियमिते बचत करबाक आदत भविष्य मे आर्थिक कठिनाइ से बचायब मे बहुत सहायता करैत अछि
बिलकुल आब हम सोचे छी जे प्रत्येक युवक केँ समय पर बैंक खाता खोलबा केँ बचत करबाक आदत अवश्य अपनाबै चाही
सही कहलियै जतेक जल्दी आर्थिक अनुशासन सिखल जाय भविष्य ओतेक सुरक्षित बनैत अछि
बिलकुल एहि अनुभवसँ हमरा आत्मनिर्भर बनबाक प्रेरणा सेहो भेटल कियाकि आप अपन बैंकक अधिकांश काज स्वयं करि सकै छी
ई वास्तव मे खुशी की बात अछि छोट छोट अनुभव व्यक्ति केँ जिम्मेदार आ आत्मविश्वासि बनैत अछि
हँ सही कयले पहिल बेर बैंक मे अपन खाता खोलबाक अनुभव हमरा सिखलक जे सही जानकारी धैर्य आर्थिक अनुशासन नियमित बचत आ डिजिटल बैंकिंग ज्ञान आजुक समयमे प्रत्येक व्य क्ति लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
हँ जखन अहाँ बैंक खाता सफलता पूर्वक खुलि गेल तखन अहाँ केँ कोनो महसूस भेल निश्चित रूप से बहुत खुशी भेल होयत
हुँ बिलकुल जखन कर्मचारी हमरा पासबुक हाथ में देली तखन हमरा एहेन महसूस भेल जे आब हम आर्थिक रूप से आरो जिम्मेदार नागरिक बनबाक दिशा मे एक महत्वपूर्ण खुद कदम उठा लेली
ई भावना स्वाभाविक अछि क्युकि अपन नाम से पहिल बेर बैंक खाता होनाइ जीवनक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाइत अछि
बिलकुल तकर बाद कर्मचारी हमरा पासबुकमे दर्ज जानकारी खाता संख्या ग्राहक पहचान संख्या आ अन्य आवश्यक विवरण ध्यान पूर्वक देखबाक सलाह देलिन ताकि भविष्यमे कोनो प्रकारक भन - - भ्रम उत्पन्न नहि हो
सही कहलियै बैंक सम्बन्धी प्रत्येक जानकारी ध्यान से जाचनाइ बहुत आवश्यक होइत अछि क्यूँकि छोट गलती सेहो बादमे परेशानीक कारण बनी गेल सकैत अछि
हुँ बिलकुल बिलकुल कर्मचारी हमरा ए टी एम कार्ड सुरक्षित रखबाक पिन नम्बर केकरो नहीं बताबक आ ओ टी पी जेका गोपनीय जानकारी साझा नही करबाक सेहो विशेष सलाह देेली
आजुक डिजिटल युग मे ई सलाह अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि क्यूकि साइबर ठगी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा सकल रहल
हँ हुनका लोकिन इहो बतौलनि जे बैंक कखनो फोनपर पिन पासवर्ड वा ओ टी पी नहि पूछैत अछि एहि कारण एहन जानकारी सदैव गोपनीय रखबाक चाही
ई जानकारी प्रत्येक बैंक ग्राहक लेल जाननाइ आवश्यक अछि क्यूकि सावधानीया सुरक्षा केर सबसे पैघ उपाय होइत अछि
बिलकुल तकर बाद हम बैंकसँ बाहर आबिके सोचलहुँ जे पहिन पहिने जत कठिन प्रक्रिया बुझाइत छल वास्तवमे ओते कठिन बिलकुल नहि छै
अधिकांश समय डर केवल जानकारी के अभाव से होइत छय जेखन सही जानकारी भेटैत अछि तखन काज बहुत सहज जाइत अछि
हँ घर आबि के हम अपन परिवारक सदस्य सब से पूरा प्रक्रिया विस्तार से बतौलू ताकि भविष्यमे जे हुनका लोकिन के ओ जरूरत पड़ै त कोनो परेशानी नहीं हो
ई बहुत प्रशंसनीय कार्य अछि जे एक व्यक्ति सही जानकारी दोसर दोसर लोक धरी पहुँचाबैत अछि त समाज मे जागरूकता सेहो बढ़ैत अछि
बिलकुल हमरा एहि अनुभवसँ इहो बुझबामे अइ जे बैंक केवल पैसा जमा करबाक स्थान नहि बल्कि अनेक प्रकारक आर्थिक सुविधा उपलब्ध करबए बलैक महत्वपूर्ण सं संस्था अछि
बिलकुल बैंक बचत खाता सावधी जमा ऋण बीमा डिजिटल भुगतान पेश पेंशन छात्रवृ्तति आ अनेक सरकारी योजना सभक लाभ सेहो उपलब्ध करबेैत छै
बिलकुल जखन कर्मचारी एहि सब सुविधाक के बारेमे जानकारी देलनि तखन हमरा एहसास भेल जे बैंकिंगक ज्ञान आजुक समयमे प्रत्येक नागरिक लेल अत्यन्त आवश्यक छै
सही बात आर्थिक रूप से जागरूक व्यक्ति अपन भविष्य योजना बेहतर ढ्ंग से बना सकैत छी
बिलकुल अब हम नियमित रूप से अपन आयसो किछु राशि बचत खातेमे जमा करबाक प्रयास करैत छी ताकि भविष्यमे आवश्यकता पड़ला पर आर्थिक कठिनाई नहि हो
ई आदत बहुत सरनीय अछि नियमित बचत छोट राशि से शुरू सकैत अछि मुदा समयक सगं ओ पेग सारा बनी जायइत छी
हुबिलकुल हमरा इहो बुझबयमे आयल जे बिना आवश्यकता अनावश्यक खर्च करबाक अपेक्षा योजनाबद्ध ढ्ंग से पैसा खर्च करनाइ बेसी बुद्धिमानी अ छै
बिलकुल आइ बचत आ खर्चक संतुलन बना चनलाइन आर्थिक सफलता के मूल आधार मानल जायत
बिलकुल आब जखन कियो बैंक खाता खुलबा बात करैत छथि तखन हम अपन अनुभव साझा कै हुनका सही जानकारी देबबाक प्रयास करैत छी
ई बहुत नीक पहल अछि क्याकी वास्तविक अनुभव से भेटल सलाह लोक सब लेल बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक युवा केँ समय पर बैंकिंग व्यवस्था बुझबाक डिजिटल भुगतान सिखबाक आ नियमित बचत आदत विकसित करबाक प्रयास अवश्य करबाक चाही
हू सही केहले पहिल बेर बैंक मे अपन खाता खुलबाक अनुभव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहि बल्कि आर्थिक जागरूकता आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी सुरक्षित भविष्य डिजिटल ज्ञान आ वित्तय अनु शासन दिश बढ़ल एक महत्वपूर्ण कदम साबित होइत अछि जाहिसँ व्यक्तिक जीवन अधिक संगठित सुरक्षित अ अनावश्यक पूर्ण बनैत छी
बिल्कुल बिल्कुल इ बहुत प्रशंसनीय कार कार्य अछि जे एक व्यक्ति सही जानकारी दोसर लोक धरि पहुँचबैत अछि तै समाज मे जागरूकता से हो बढ़ैत अछि
बिल्कुल ई भावना स्वाभाविक अछि कियकि अपन नामसँ पहिल बेर बैंक खाता होनाइ जीवनक केँ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाइत अछि
बिल्कुल हमरा एहि अनुभव से इहो बुझबा में आयल जे बैंक केवल पैसा जमा करबाक स्थान नहि बल्कि अनेक प्रकारक आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराय वाला एक महत्वपूर्ण स्थान छै
बिल्कुल बिल्कुल बैंक हमेशा ग्राहकक पहचान आ जानकारी क सत्यापन करैत छी जाहिसँ भविष्यमे कोनो समस्या उत्पन्न नहि हो
जखन कर्मचारी एहि सब सुविधाक केँ बारे मे जानकारी देलनि तखन हमरा एहसास भेल जे बैंकिंग ज्ञान आजुक समय मे प प्रत्येक नागरिक लेल अत्यंत आवश्यक अछि
बिल्कुल इ जानकारी प्रत्येक बैंक ग्राहकक लेल जाननाइ आवश्यक अछि क्याकि सावधानी सुरक्षा कर सबसँ पैघ उपाय होइत अछी
बिल्कुल अधिकांश समय डर केवल जानकारी अभाव से होइत अछि तखन सही जानकारी भेटत अछी तखन काज बहुत सहज जाइत अछी
बिल्कुल बैंक बचत खाता सावधी जमा ऋण बीमा डिजिटल भुगतान पेंशन छात्रवृति आ अनेक सरकारी योजना सभक लाभ सेहो उपलब्ध कराबैत अछि
बिल्कुल अधिकांश
जखन कर्मचारी एहि सब सुविधा केँ बारेमे हमरा जानकारी देलिन तखन हमरा एहसास भेल जे बैंकिंगक ज्ञान आजुक समयमे प्रत्येक नागरिक केँ लेल अत्यतम आवश्यक अछि
बिल्कुल बिल्कुल